जी
सब ठीक छै ने आइ हम एकटा रोचक विषय पर गप्प करब कली साँझ हम अपन मित्रक संग एक एकटा चाय दुकान पर बैसल छलूं मौसम बहुत सुहावना छल हल्का हवा बहि रहल छल आ चारू कात लोग अपन अपन गप मे व्यस्त छला ओतऽ बैसल बैसल हम सब जीवन मे मित्राक महत्व पर चर्चा करै रहलहुँ
वा मित्रता पर चर्चा हमेशा रोचक होइत छै जीवनमे मित्रक स््तान बहुत विशेष होइत छै तखन अहाँ सब की बात करैत छलहु आगा बताउ
हम कहलियौ जे जीवन मे धन प्रसिद्धि आ सफलता महत्वपूर्ण जरूी छै मुदा सच्षा मित्रक मूल्य अलग होइ छै कठिन समय मे जे व्यक्ति स ठाठ रहै छै ओहि के असली मित्र कहल जाइ छै एहि विषय पर सब सहमत देखाइ पड़ल
बिलकुल सही खुशी खुशीक के समय मे बहुत लोक सब रहैत छथि मुदा कठिन समय मे जो साथ छोड़ी नहिह दैत छथि ओहि पर सच्चा विश्वास एकल जा सकैत छै मित्रता विश्वास कठल राहल छै
तखन हमर एक मित्र अपन अनुभव सुनाबय लगल ओ कहलक जे एक बेर ओकर जीवनमे बहुत कठिन परिस्थिति आयल छल बहुत लग दूर भए गेला मुदा ओकर एक मित्र हर संग सग रहलक ओहि अनुभव से ओकर मित्रता पर विश्वास आ मजबूत भए गेल
ई तऽ बहुत भावक आ प्रेरणादायक अनुभव छै एहन समयमे मित्र मित्रक साथ बहुत पैघ शक्ति दैत छै एहि कारण सच्चा मित्र जीवनक अनमोल उपहार कहल जाइत छै
फेर हमसभ एहि विषय पर गप करलिय लगलियौ जे मित्रता के मजबूत रहबाक लेल की जरूरी छै केओ कहबाक विश्वास केओ कहलक सम्मान अतमे सब एहि बात पर सहमत भेलियौ जे ईमानदारी मित्रा सबस पैघ आधार छै
हँ जहाँ ईमानदारी नहि रहत तऽ विश्वास धीरे धीरे कमजोर भऽ जायत मित्रताके लम्बा समय तक बनाय राखबाक लेल सच्चाइ बहुत जरूरी छै ई बात बिलकुल सही छै
तखन चायक दोसर कप आयल आ चर्चा औरो गहरी भए गेल हमसभ पुरान इसकुलक दिन सभ याद करय लगलियौ कतेको मजेदार घटना याद आबि गेल सभ हँसी हँसी क लोटपट भए रहल छलहु
हँ पुरान मित्र सङ्ग बितओल समय हमेशा यादगार होइत छै वर्षो बाद ओ याद सब मन के खुश करैत दैत छै एहि कारण मित्रता जीवन के रंगीन बना दैत छै
हमरा बुझायल छै मित्र केवल मनोरञ्जन लेल नहिह होइ छै सच्चा मित्र बहुत बेसलाहकार शिक्षण आ प्रेरणाक स्रोत सेहो बनि जाइ छै ओ हमरा गलती बताबैत छै आ सही रास्ता बताबैत छै
बिलकुल जे मित्र सिर्फ सिर्फ प्रशंसा नहि बल्कि गलतीपर सही सलाह सेहो दैत छै ओहिके सच्चा मित्र कहल जा सकैत छै एहि प्रकारक मित्र बहुत मूल्यवान होइत छै छथि
तो सान्त धीरे धीरे राति भ बदले लगल हमस चाय के दुकान से उठलियो मुदा चर्चा एखनो मन मे चलि रहल छल मिित्राक महत्व फेर से गहराइ से बुझाइ देल
सचमे जीवनक यात्रा मे सच मित्र सम्भव पैघ सम्पत्ति मे से एक होइत छै धन आ वस्तु समय स्ग बदलि सकैत छै मुदा सच्ची मित्र तऽ वर्षो तक टिक सकैत छै आइ के चर्चा बहुत सुन्दर आ दिल छोड़ लेबल रहल सुनि के बहुत आनन्द भेल
दोसर दिन हम फेर अपन मित्र सब से बैठलियो काली चर्चा एखनो सब मन के छल एहि कारण बातचीत फेर वित्राक विषय पर शुरू भय गेल सब अपन अपन अनुभव साझा कर लेगा वातावरण बहुत अपनापन से भरल छै चल
हँ जखन विषय दिल से जुड़ल होइत तखन चर्चा जल्दी समाप्त न होइत छै मित्रता तन एहन रिश्ता जे छै जमीन भर सग चलैत छै तखन की की बात भेल
एक मित्र कहलक जे सच्चा मित्र ओ होइ छै जे अहाँके सफलता से ईर्षा नहिह करै बल्कि अहाँ खुशीमे अपन खुशी खोजै एहन मित्र बहुत दुर्लभ होइ छथिन सब हुनकर बात से सहमत छलाह
बिलकुल सही सच्चा मित्र अहाँके उपलब्धि देखि खुशी होइतत छै छथि ओ परति श्रद्धा नहि बल्कि सहयोग पर विश्वास राखैत छथि एहि कारण त तऽ मजबूत बनत छै
तखन दोसर मित्र कहलक जे मित्रता केवल नीक समय लेल नहि होइत छै कठिन परिस्थितिमे जे व्यक्ति बिना स्वार्थक संग रहै छै ओहि पर सबस बेसी भरोसा कल जा सकैत छै
हँ सङ्कट कालमे आदमीके असली मित्र तक पहचान होइत छै खुशीके सङ्ग देव आहसन छै मुदा कठिन समयमे साथ निभायके पैघ बात होइत छै
हम सब एहि बात पर सेहो चर्चा केलियौ जे मित्रता मे सम्पन बहुत जरूरी छै ज एक दोसर विचारक सम्पान नहि क जायतै सपना धीरे धीर कमजोर भै सके छै एहिी कारण समझदारी जरूरी छै
ई त बिलकुल सही बात छै मित्रता केवल गप सब नहि छै एक एक दोसरक भावना आ विचार के महत्व देब से जरूरी छै एहिसँ विश्वास बढ़ैत छै
एक मित्र मुसकी दय के कहलक जे मित्र सब जीवनक ओ अध्याय छथि जे कखनो पुरान नहिही होइत छथि चाहे कतेको वर्ष जाइ सच्चा मित्रसँ से भेटबा पर अपना पर ओहने रहै छै
वा ई तऽ बहुत सुन्दर बात कहलनि सचमे किछु मित्रता समयक सीमाासँ ऊपर होइत छै दूरी बढ़ैत सकैत छै मुदा अपनापन नहि हटैत छै
तखन हमस इकुलक पुरान दिन सब याद करय लगलियो खेल सरारत परीक्षा आ छुट्टीक के बात सुन के सब हँसी रहल छलाह ओ कण फेर से जीवित भए गेला जकर लगैत चल
हँ पुरान याद सबक अपन अलग मिठास होइत छै ओ समाय वापस नहि आबैत सकैत छै मुदा होइ याद से खुशी जरूर भेटैत छै एहि कारण मित्रता जीवन मे सुन्दर बनत छै
घर लौटत समय हमरा फेर लागल जे जीवनन मे सच्चा मित्रक बहुत पैघ छै ओ केवल संग देव वाला व्यक्ति नहि बल्कि जीवनक यात्रा के आसान आ आनन्दमय बनाबय वला साथी होइत छथि
बिलकुल सही कहैत छी जकर जीवनमे सच्चा मित्र छथि ओ वास्तवमे भाग्यशाली छथि मित्रता विश्वास सामानसँ अपनापन सुन्दर संगम छै आइक चर्चा फेरसे बहुत सुन्दर रहल सुनि के बहुत आनन्द भेल
ओहि दिनक बाद हम सोचिए लगलू जे आखिर मित्रता एतेक विशेष कीएक होइ छै धीरे धीरे बुझायल जे मित्रतामे कोनो स्वार्थ नहि होइ छै एहि कारण ई सम्बन्ध बहुत मजबूत बनि जाइ छै सच्चा मित्र दिल से जुड़ल रहै छै
हँ बिलकुल सही बहुत समान जिम्मेदारी सा चलैत छै मुदा मित्रता अपन इच्छा से चलैत छै एहि कारण एकर मन अलग महत्व छै मित्रता मे अपनापन स्वाभाविक रूप से आबि जाइत छी
एक दिन हम अपन एक पुरान मित्र से बहुत दिन बाद फोन पर बात कैलियै लगभग दू वर्ष से भेंट नहि भेल छल मुदा बात शुरू होइत होइते लगल जे मानो काइलियो भेंट रही एहि बात से मित्राक असली शक्ति बुझाइ पड़ल
वा सच्ची मित्रता एहि होइत छै समय आ दूरी एकरा कमजोर नहि कत सकैत छै हँ सम्बन्ध दिल से बनल होइत तब अपनापन हमेशा बनल रहैत छै
तखन हमरा बुझायल जे जीवनमे बहुत लोक अबै छथि आ चली जाइत छथि मुदा किछु व्यक्ति एहन होइत छथि जे हमेशा याद रहैत छथि मित्र सब ओहिमे से एक होइत छथि
हँ मित्रसभ जीवनक बहुत सुन्दर यादक हिस्सा बनि जाइत छथि हुनका सङ्ग बिताओल समय हमेशा विशेष होइत छै एहि कारण मित्रताके संजोकर रखबाक चाही
हम सोचलियै जे जखन कखनो अवसर भेटत तखन सब पुरान मित्रके एक जगह जमा करब फेरसे ओहि पुरान दिन सब याद करब ई विचार मित्र से मन खुश भहि गेल
ई बहुत नीक योजना छै पुरान मित्र से हटैत हमेशा अन्दाज छथि दे व्यस्त जीवन मे एहन क्षण बहुत मूल्यवान होइत छै
ठीक तब बादमे बात करब अब
ठीक